जी नमस्कार।
नमस्कार आओर कहू की हाल समाचार छै।
ठीके या बढ़िया या।
बढ़िआँ अछि।
हुं जी सब बढ़िआँ या। सब सब हाल समाचार नी नीक या हुं।
हुं त और बताउ कतहु घुम फिरै लए गेलौए कि नहि एखन।
कहाँ जा सकलौं कनीटा घरे के काम धंधा मे बिजी रही। लागल रही घरे के काम धन्धा मे। ओकर बाद माँ के भी तबियत कनीटा खराब रहै छै। त तें नै जा सकलहुँ ओना सोचने त छियै। की कूपनो जगह जाइ अहीं य कोनो सुझाव दीअ की।
देखियौ आब। एखने हाल फिलहाल मे तऽ बियाह भेल ह तऽ घूमय लए तऽ जबाके चाही लेकिन हँ। आ- आ चाचीके मोन खराब छैन तऽ ओहो देखनाय तऽ जरूरी अैछ। लेकिन इ समय फेर बार बार तऽ ऐत ने तऽ कतौ एहन जगह जाउ जतऽ नजदीक मे रहा घुमि फिर के चैल आउ। लेकिन ह हम गेल रही मार। च महिना मे उज्जैन बड मोन रहे महाकाल के दर्शन के। तहन गेल रही उज्जैन गेल रही। लेकिन बाप रे बट नैय पूछू बहुत गर्मी एते गर्मी मार्च। च मे उज्जैन में लेकिन अहाँ ठंडा जगह जेइब।
मार्च महिना मे गर्मी।
हूँ उज्जैन मे मार्च मे बड गर्मी प्रचण्ड रू धूप। मतलब बुझियो न बजे के बाद आहाँ होटल से निकलबे तऽ जेना लागत एकदम। पिल पिलादेत एकदम चिलचिलइत रौद रहै छेलै। भयंकर गर्मी उज्जैन मे।
मुदा समुद्र के किनारा मे छै तऽ ओते-ओते गर्मी तऽ नैय ल समुद्र के किनारा मे तऽ ओतेक नैय होना चाही।
उज्जैन समुद्र के किनारा मे कहाँ अैछ उज्जैन उज्जैन। समुद्र किनारा मे नै अैछ ध्यप्रदेश मे छै मध्यप्रदेश मे। तऽ गर्मी पड़िते छै ने कर्क रेखा गुजरेै छैय ओतऽ स।
अच्छा जे अच्छा- अच्छा अच्छा।
तैय दुआरे आहाँ चैल जाउ इम्हर शिमला -तिमला चैल जाउ। नैय तऽ गैंगटोक चैल जाउ आहाँ के तऽ बगले मे या नेपाल यौ नेपाले घुम चैल औ ने की दिक्कत अैछ। नेपालो मे बढ़ियां मौसम छै एखन।
अच्छा उज्जैन जे आहाँ गेलियै रह तऽ केना -केना गेलियै रहे।
हम तऽ गेल रही ट्रेन स बुझलियै डायरेक्ट मुजफ्फरपुर से आहाँ ट्रेन पकड़ू आहाँ के दोसर दिन भने उज्जैन पहुँचा देत।
अच्छा आँहा के सिधा ट्रेन
ह सीधा -सीधा ट्रेन छै हं। ह आहाँ तऽ दरभंगा आहाँ तऽ मुजफ्फरपुर से पकैड़ लेब तऽ बढ़िया रहत ओना राँची। सब हमरा सबके जमशेदपुर जेेएय पड़ल रहे जमशेदपुर मे। ट्रेन रहे, जमशेदपुर से ट्रेन पकड़लियै तखन हम सब गेल रहिैयै। एतऽ स सब दिने ट्रेन नैय छैय? राँची से सब दिन ट्रेन नै छै, लेकिन मुजफ्फरपुर से सब दिन ट्रेन छैय। जहिया आहाँ जाय चाही, आहाँ जा सकै छी।
अ तऽ उज्जैन मे केऽ दिन रुकलियै आहाँ।
देखियौ, उज्जैन मे हम निकलौ आहाँके, एतय स हम गेलौ आ बारह या तेरह के हम, चैर या पाँच दिन रुकलौ, उज्जैने स सटल छै ॐकारेश्वर। तऽ ओ ओहो -ओहो ज्योतिर्लिंग हम कहलौ, एते दूर एयले छी तऽ, ओहो ज्योतिर्लिंग। हम दर्शन कैये लै छी तऽ, एक दिन हमस उज्जैन मे रहलौ, उज्जैन पहुँच कऽ, ओय दिन तऽ नैय कतौ निकलौ, कियाकि दिन मे पहुँचलौ, थाकल -थैयाल रही। त आराम केलौ साँझ मे कोरिडोर घुमलौ। ओतुका करिडोर बहुत नीक बनेऽयल छै, बहुत बहुत नीक छै, मतलब जायत तऽ मोन प्रसन्न भऽ जेऽत, मोने नैय हेऽत साँझ मे ओतऽ स आबे के। ततेक पैघ कोरिडोर बनेने छै, आ ततेक नीक लागेै छैय। से ओत रहै मे, आब साँझ मे हमसब कोरिडोर, आ लोको कहे छैय ओना, मान्यता ई छै कि सिपरा नदी मे जख जखन डुमकी लगाबी, तखन जाके महाकाल के दर्शन करी, ओ बेसी नीक होय छैय।
अच्छा!
तऽ हमसभ हँ, तऽ हमसभ ओहि दिन चलि गेलहुँ, साँझ मे कोॉरिडोर घुमि लेलहुॅ। कोरिडोर घुमि कऽ, दोसर दिन हमसभ चलि गेलहुँ उज्ज ओऊंकारेश्वर। ओंकारेश्वर स दर्शन कऽ कऽ एलहु। नहि -नहि दोसर दिन हमस गेलहुँ, महाकाली के दर्शन केलहुं, हँ। कालके दर्शन केलहुँ, लेकिन भीड़ ततते कियाकि शनिन छलै। तऽ शनिके भीड़ बड्ड रहै छै, हँ शनि, रैव, आ सोम। तीन दिन तऽ तत भीड़ रहत, कि बुझियौ अहाँके धक कम दुुकााम एतऽ ठाढ़ हैब तऽ, अहाँके अंतिम गली तक पहुँचा देब। हँ, तऽ ओ बड्ड भीड़ तऽ, कनि एहने दिन देखा कऽ जायब। कि जे की, अहाँके भीड़ कम। कियकि सोम तऽ ओहिना बुझिते छियै, शिवजीे के सब सामान्यता। छै, तऽ शनि, रैव लोकके छुट्टी रहै छै, सोम के अनहरो भीड़ रहै छै ओतऽ।
उहु- उहू।
तऽ ताहि दुआरे, जायब तऽ मंगल, बुध, केना कऽ -कऽ जायब।
हमर एकटा मित्र भी रहैत रहथिन, ओतय उज्जैन मे। उज्जैन मे हुनकर अथी रहै, पंजाब नेशनल बैंक मे ओ अथि अहाँके पदस्थापित। तऽ। ओ बताबैत रहथिन कि, कि अगर हुनका मीट -मछली भी खायके मन होय ने तऽ, शहर से दूर जाय पड़े, किया कि मीट- मछली के दुकानो ओतऽ बहुत कम छै।
कमे नहि बुझियौ, अहाँके भेटबे नहि करत, मैक्सिमम हो होटल मे ओतऽ अधिकतम होटल मे जे छै, से शुद्ध श शाकाहारी भोजन भेटै छै, हँ-हँ। ओ तऽ अहाँके मीट -माछ जे छै, से एकदम नहिए बुझियौ, नहिके बराबर छै।
हुं, उएह चि कहलकै कि अगर - अगर ओकरा खाइयो के मोन अगर होइत रहै- तऽ माँ त दुए चारि एकटा दुकान ओहो में एम्हर के आदमी जे उम्हर जाके होटल खोललकै रहे,
हू
वेएह सब राखय, नहि तऽ बिलकुल भी मतलब कतौ मीट मछली ओतऽ मिलते नहि छै पूरा धार्मिक माहौल एकदम
हँ हँ
ई त अहाँके शाक शाकाहारी ओनहियो अहाँके अगर - अगर अहाँ शाकाहारी सात्विक भोजन ला रहल छियै तऽ ओ धार्मिक के अथी मे अहाँ रंगि जेबै वएह चीज होतै। छै, उज्जैन महनगरी के अनुसार नाम के अनुसारे ओतय छै।
हँऽ ओतऽ के तऽ बहुत मान्यता छै लोक कहै छै ओतऽ लोक अहाँ अपने से नहि जा सकै छी जाबत तक ओतऽ से अहांके बुलावा नै अबै छै ई अहाँ कतबो प्लान कऽ लेबै कतबो मने अहाँ अपन कऽ लेबै कि हम जेबे करब लेकिन लोक कहै छै कि जते जाबत काल ओतुका महाकाल अहाँ के बजेता नहि ताबत अहाँ उज्जैन जा नहि सकै छी उज्जैनक के धरती पर पएर नहि राखि सकैत छी तेना छै।
हँ ई चीज तऽ अहाँ ठीके कहलियै कि बुलावा के अनुसार होइ छै। किया कि हम्म हम अपन जीवन मे अखन तक एके बेर अहाँके वैष्णो देवी गेलहुँं ये ओहो केना गेलियै कि दिल्ली गेलो रहे एकटा काम से तऽ दोसरो के रूम रहि राति मे लगभग बारह बजे के आस पास खाना उना खेलियै। खाना उना खेलियै त हमसब सब आदमी बैठल रहियै तखन प्लान बनलै कि एनहिये हँसी मजाक मे कि वैष्णो देवी चलल जाय तऽ अहूं सब ई ई चीजके मजाके मे लेलियै मजाक माइन लेलखिन। सभ आदमी निकलि गेलहुँ घरसँ, बैग लेलहुँ अ उठेलहुँ अ बारह बजे निकलि गेलहुँ ने टिकट ने कोनो चीज ने कैब केलहुँ निकलि गेलहुँ। आ स्टेशन पर एलहुँ तऽ तब आब - आब स्टेशन पर तऽ आयल छीय आब तऽ तऽ तब ओतय सँ फेर टिकट सर्च करय लागलियै कि अहाँके अथि मिल जाय कटरा तक के तब तब कनिहु केए कऽ एकटा ट्रेन मे सीट खाली रहय तब ओतऽ बैठलहु। आ तब ओतऽ गेलहुं। बात तऽ सहीमे अहाँ ठीक कहलियै कि की जब भगवान के बुलावा हैत होइ छै तखनि
नहि इ ओना उज्जैन के लेल ई बेसी बात कथन मतलब छैय, लेकिन ई चीज अहाँ मानी चाहे नै मानी यदि अहांके घर के बगल मे मंदिर रहत आ अहांके हम लिख के दऽ दै छी कि अगर अहाँके बुलावा नहि आयत ने तऽ अहाँ मंन्दिर नहि जा पायब। ई ई ई छै कि जाबत तक भगवान के इच्छा नहि होइत छय ने अहाँ हुनकर द्वार पर कोनो धार्मिक स्थल पर अहाँ नहि जा पायब, अहाँ एतबे सोचियौ ने कि अहींके अगल बगल मे एतेक धार्मिक स्थल हेएत जतय से लोक बाहर से आबि कऽ घुमि लै छै आ अहाँ नहि जा पाबि रहल हेबै।
छेबे करै बिलकुल ठीक कहलियै बु बिलकुल ठीक कहलियै।
चाहबो करबै कि हम ओकर बना ले छी कि हँ चलू भाय ए रव कऽ हम। जब अहाँ देखबै अरवैदिक अहाँके रविके एहन काज आबि जायत। य आहाँ नहि जा पायब।
तऽसँ हमर घर से अहाँके लगभग अहाँके एक डेढ़ घंटा के दूरी पर एकटा छै आहा क द्यानी स्थान।
हू
ओ अहाँके शक्ति पीठमे आबै छै। और आज तक हम ओते जे छै अहाँ के नहि जा सक कहलिय किएकी वएह प्रोग्राम बनाबे छीयै कार्यक्रम बनाबे छियै।
हू। नहि भऽ पाबै छै नहि ओ हम कहलहुँ ने अहाँ के से कहै छियै हमर ज दस कदम पर मे मंदिर छै जेकि सोचने छलीै सब दिन जाके जल ढारि लेब। ठीक छै जाइ छी जाइ छी कोनो दिन एहन ने भऽ जायत अहाँके कि अहाँ। अब नओ बजले है जे कहै छी न ले जेबै एहन अहाँ के फोन आबि जय छै एहन ऑफिस के काज आब जाइ छै एहन अथी भ जय छै केओ। करैत करैत अहाँ देखबै बारह बजे बंद ब जाय छै ओ हमर बारह बाजि जाय छै। नहात नहात बुझलिय एहन हमर स्थिति भऽ जा छै ओहि दिन नहि जाय के छलै तऽ नहिए जेबै कै। कतबो हम भोरे पाँचे बजे उठ कऽ सोचलियै क नहि आइ आइयो जेबाक के छै जेबाक के छै नहि भऽ पबैत छै। तऽ ई तऽ हम मानै छी कि अगर भगवान के इच्छा नहि होइ छनि तऽ अहाँ हुनकर दरवाजा पर अहाँ जाइयए नहि सकैत छी। हुनका द्वार पर अहाँ जाइए नहि सकै। तऽ सब तऽ लीला ओपर्वला के छनि तऽ लेकिन किन्ह आदमी के उम्मीद नहि छोड़बाक चाही कोशिश करैत रहबाकी
सही बात छै उज्जैन के अलावा।
रहहि
कतऽ गेलियै उज्जैन के अलावा।
उज्जैन के अलावा तऽ हम एखन फिलहाल कतहु नहि गेलहुँ हेँ।
कि उज्जैन के बगल मे कोई आओर।
हँ हँ ओमकारेश्वर ओमकारेश्वर हँ ओम कारेश्वर में नर्मदा नदी बहै छथिन।
अच्छा अच्छा नर्मदा नदी।
आ नर्मदा नदी बहै छथिन आ एहि बेर कहाँ दिन जे कुम्भ लगते। तऽ उज्जैन मे जे सिपरा नदी छै तै में लगते।
ह अच्छा।
ह तऽ अहाँके अथी मे तऽ नहि जा पायब की कहै छै। से कुम्भ में तही बेर हमसब डुमकी लगा लेलहुं।
कुम्भ मे जेना तऽ बहुत अहाँके कठिनाई वालला होइ छै। खास कर एहि बेेर के। ओतेक ओतेक व्यवस्था रहैत जे जेहाँके स्टेशन पर जे भए गेलै रह भगदर।
हँ कुम्भ सब मे तऽ भये जाय छै कुम्भ सब मे तऽ भैे जाय छै। छै लेकिन उएह छै ओहिसँ पहिलेे हमसभ जा कऽ सिपरा नदीमे अपन डुमकी लगा लेलहुँ। डुबकी लगा के नहायलहु ओहि दिन हमर। अथी तोयन डूबकी लगा क एलहु। तकर बाद हमसभ गेलहुं महाकाल के फेर से दुबारा दर्शन करे के लेल मंगल रहे ओहि दिना ओहि दिन कनि भीड़ कम रहए त कनि नीक जकाँ दर्शन भऽ गेल। तऽ महाकाल के दर्शन के लेल ऑनलाइन टिकट रहै छै, अहाँ ऑनलाइन टिकट कटा लिय ढाई सो रुपैयाके, आरामसँ जाउ ओहि लाइन मे अहाँजाके के अपन। ओना दू तीन टा लाइन रहय छैय एकटा तऽ लोक वी- वी-आई -पी ओ छै जे मे बेसी पैसा द क जाइ छैय। एकटा जे ऑनलाइन अहाँके ढाई सए रुपया कटवाके जाउ आ एकटा छैय बिना पैसाके एकदम भीड़मे जाउ त जाहिमे अहाँ के श्रद्धा, जाहिमे अहाँके इच्छा ओहिमे अहाँ अपन जाकऽ भेंट मतलब दर्शन कऽ सकैत छी।
हँ सेह बात छैय। साधारण आदमी, आदमी के लिए ओ चलू अहाँके अढ़ाई सए रुपआ ई चीज छैय कि, कि आदमी-आदमी लगा सकै या। किएकि भीड़ वालामे जेनाय जे छैय ने मतलब समस्या भए जाइ छैय।
कखन भगदड़ भऽ जायत कखन की भऽ जायत ओहिमे बड़ा दिक्कत छैय।
रहय छैय ओ।
हूँ।
मुश्किल छैय। चलू ठीक छैय तब।
बनाउ प्लान तक एखन कतौ हँ और सब बढ़िया जाउ बनाउ घुमू घूमयके कार्यक्रम कतउ बनाउ घूमू घुमिके फेर। एखने बियाह भेल हेँ, कनि हूँ कनियो क लऽ जइयौन कनि घुमा फिरा कऽ अनियौन।
जी- जी -जी- जी ठीक छैय तब। जी- जी सब बढ़िआँ छैय। ठीक छै चलु ओके- ओके।
ओके-ओके।